आहाँ
कतय छलियै बाबू
कतहु नहि छलियै एहिही धरती पर
भरि दिन कतऽ छियै आए
भरि दिन भरि दिन आए कि कहु एते दर्द करैया पेट मे जे एकदम परेशान टेंशन से छी भेल
किया
दर्द करैया पता नहि साइड मे द दर्द करै दू
पेरु मे
साइडमे
अच्छा अच्छा आरामे करब तऽ ओ वह‌ए न ठीक
हू
क सब करै छीय काम करै छियै
हू ओहा सोचै छियै कि कनि करियै
ह्म
सोचत
आइ तऽ भरि दिन तऽ बुझाय नहिये केलियै ना
कहाँ दुपट्टा ऊपर के केलियै तऽ कहाँ केलियै फेर
हँ छेन्नइ कोनो बात
जाादू पटा केट सन आर
हाँ
पापा
हे हे
अयल नहि
ओ सरी सॉरी क्षमा करू क्षमा क्षमा
कोइ बात नहि कनि मनी चलै छै
अच्छा आओर करू तऽ आरो
नहि तऽ रिजेक्ट भऽ जाइ छै
हूँ हूँ
हूँ
अच्छा और कहू बात सब तब अहाँ की करै छी बैठल च टेटर निहारै छि
हँ अभी एलै
अच्छा
कहलियी ने रोटी बनेलियै अभी आ भैया एयलै तऽ छलियै बीन के रखने फिनिश नहि छलियै करने हम कहलियै भैया कऽ देतै
अच्छा
तब कहले गेलै जयनगर।
अच्छा।
सामान सभ छलय लाबयके तऽ कहलकै कऽ देला। सभ आदमी पैसा दऽ देने छै, ठीक। ठीक करू। कहलक कनि पनीरके सब्जी बनबै ला तऽ आब एतै पनीर तखन ने।
हू।
कम जी के कहि देलियै आब जब भी लऽ के एथिन
रोटी बनि गेलै।
अच्छा।
बना लेलियै सभेरे सकाल आ रोटि छलै खतम भऽ गेल मुम्मी खेइतथिन तऽ रोटी नहि छलै अभी। तऽ बनेलियै तऽ खेलखिन कनि दा। दी के कहलियौ टमाटर प्याज वाला। टमाटर-प्याज वाला झटका तऽ आधा कऽ कहलियै, जल्दी-जल्दी कऽ बना देलै। हम रोटी बनबै छलियै।
हूँ।
आ पप्पो के छलियै बजा लेने। दालि नहि छेले चावल खराब भऽ जैतै रहितै और टाइम तऽ
हू, हू।
से सभ दुनू आदमी के खाना अपन दादी के कहलियै दादी कनि। कि कर कऽ।
अच्छा।
ओ, घर पर काम होइ छै न।
ओ एले मिस्त्री सभ काम करै छै।
हँ।
अच्छा।
बौआ सुते आरो ओकरा भूख लागि गेल होते उठ। उठि गेलै दूधो नहि देलखिन आबे तक कहलखिन गरम करै छियै हल। का सऽ कुसुम कऽ के नहि दऽ सकैत छलखिन।
ओएह ने एते घण्टे गरम।
य सुतै छै।
और ठाकुर जी के कि हाल समाचार छै। आँ। हेलो। हेलो। हेलो। कतऽ चलि गेलियै। हेलो। कि करै छै बाबू। हेलो।